समस्त कही की हाल चाल छी?
सब बढ़िआँ छैय सखी तू बताब तोहरके का हाल चाल छैय?
हाल चाल नीमन छैय।
तब सखी ओ तो हर इलाकामे कैसन गर्मी छै कि ना छै
गर्मी तऽ नहि छै इधर तऽ बारिश भ‌इ छै
हमनी के इलाका मे तऽ बहुते गर्मी पड़ैत छैय सब जन लोग पेड़ पौधा के काट देबै छैय तऽ का होवे छैय एकर वजह से बड़ी प्रदूषण चलय छैय आदमी के सास लेबे मे बड़ी प्रॉब्लम बहुते दिक्कत होबै छैय। आदमी जनसभ अपन सुख सुविधाके चक्करमे पेड़ पौधा काट के घर बना देवे छैय। तऽ ओसभके तऽ पर्यावरण के पे तो असर पड़े ही छैय आस पास मे वर्षा कम होवे छैय। तऽ कभी बिना मौसम के बरसात हो जाइ छैय ई सब से किसान के दिक्कत बढ़ै छैय। कभी फसल खराब हो जाइ छैय तऽ कभी जादे कभी कुछ हो जाइ छैय तऽ हँ तऽ महगाई हँ महँगाई बढ़ल जाइ छैय ह।
ह्म
फसल नष्ट हो जाइ छैय। तऽ किसान सभके तऽ बड़ी दिक्कत होबै छै सखी बिन मौसम बरसात से फसल खड़ाब हो जाय छै तऽ महगांई बढ़ैत छै तऽ आम जनताके एकर भु भोगी बने पड़ै छै आजकल के युवा के सोचे के चाही कि जरी पेड़ पौधा हम न काटे प्रदूषण न फैलावे जहाँ तहाँ कचड़ा न फेके जा ची लेकिन सब की करै छै सब पढ़ लिखके आ ओकर बाद भी अनपढ़ वला काम करै छै सब कूड़ा करकट जहाँ तहा फेेक देवे छै उ सब से मिट्टियो ते खराब हो जाय जाय छै न सखी उपज भी कम होवै छै दूषण एतना फैलाइ छै गाड़ी घोड़ा के धुआँ से भी हवा इतना प्रदूषित होव जाय जाय छै पहिले के समय मे सखी अ कुआँ के पानी केितना नीक लगे छै स्वच्छ रहे छै पिये मे भी स्वाद लगे छै आब तो आरो के पानी पी के भी लोगन बीमार पड़ै छै
जत्ते सुविधा ओत्ते बीमारी आज
हँ हमर मा ई बताबै छै कि पहले के समय में लोग सिलबट्टा में चटनी पीसे छै त बड़ी स्वाद लगे छै अब तो लोग समांग ब पचाबे के चलते मिक्सी मे चटनी पीच देबे छै तऽ ओकर में लगे छै स्वादेना हमर माय तऽ अभियो सिलबट्टा में टमाटर के चटनी धनिया के चटनी पिस पीसै छै हम कहै छिय कि चल माइ हम मिक्सीमे चटनी पीस देबै छै तऽ हम हमर माइ हमरा पे गोसा जाइ छै कि तुहनी लोगन तो अपन समांग बचावे के चक्कर मे खाली सुख सुविधा के बात करे ई नहि ज सिलबटा पे पीसे से ज एक्सरसाइजो हो जाइ छै व्यायाम हो जाइ छै
ह्म
जेते सुख सुविधा आवै छै ओ तने बीमारी बढ़ै छै अभीक के समय मे
ह्म हमनी ख इलाकामें देखा न सकी सुबह मे धूप निकलेथे ए त तेज कि गरमी लागे छै शमे मे बारिश भई जाइ छै
ई सबसब खाली बीमारी के घर छै सखी यही चलते ते जाड़ा ब बोखार लगै छै बच्चन लोग के बीमारी आ जाबे छै
बच्चन के तो छोड़ा सखी बड़का एनो के हैय से बीमारी आब आजाबे छै ई हमर बबुआ के पापा के तो सर्दी खाँसी से तऽ
ह बबुआ के बबुआ के पिताजी के तबियत न नीक छै ने
नहि
त गरम करके तेल लगा देबे के दे देव छै तो गरम पानी पियए छै तब जाक आवाज जाके नीमन लागे छै
जदि दवाय उवाय ले के देेब छै तबेचरी ठीक लगै छै
कहले रहली हल हम तो कहली ओ कहल ठीक कि नइे दवाइ से हम ठीक न हो सर्दी मे कते है दवाई खाय लेबइ सर्दी होबे बेस बात छै
हँ एक दू दिन तऽ ठीके छै लेकिन जादे दिन रहैके बाद तो दिक्कत होबै छै सखी त वहि न सखी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करे छै तऽ ओकर कोन भुक भोगी होवे छै तब तो ओ झेले के पड़ै छै आ परियावरण के समझे के छय की हमर समरी छै एकराके हम जितना संजोगे छै अभी देखे ने सखी पहले के समय मे लोग पानी खरीद के पीबै छै ना लेकिन अभी एतने प्रदूषण होवय छै कि लोग सब गाँवो देहात के लोगन सब अब तो पानी खरीद के पियै छै काहेकि बड़ी पानी खराब आबै छै तकर से अ पेट के बीमारी होवै छै तऽ एक समय ऐ सन आ जाइ छै सखी कि लोक न ऑक्सीजनो खरीद के अभी तो जरी ह गाँव देहात मे जदी नीक हवा मिल जाइ छै लेकिन यही शहर मे बड़ा बड़ा शहर मे अभी प्रदूषण एतना होवे छै कि बड़ी दिक्कत होवे छै साँस
हँ हँ आओर अभी हमनी के इलकामे सोचा सखी कि पहले नदी के पानि पिय पिया कर करै छै अब तो अब कनी नाय सोचा कते पर्य वन मे परिवर्तन आ गेल छै पहिले हमनी के इलाकामे तो पूरा जंगल मे रह छै यहाँ वहाँ पेड़ पौधे कटा रहेल छै आब हमनो के इलाका मे पेड़ पौधा कही कहीं दि खायल छै
सब पेड़ पौधा काट काटके घर बनाव ले लेबे छै तो
हूँ
त तूछू बना लेबल छै त काम भेल छै
सुधर रहै छै तऽ पहले पेड़ पौधा रहै छै तऽ डर के मारे लोग डर के मारे लोग जंगल भी ना जाइ छै काटे न छै पेड़ पौधा अभी का है त पेड़ पौधा इतना कटल रहै छै जेकि सब जीव जन्तु भी जन्ने तन्ने भाग जाइ छै
ह सब शहरी इलाका मे चलाबे छै एते पेड़ पौधा कटे है इतना तेजी से पेड़ पौधा कटे ह्य आज देख देख देखे कुछ कल देखे कुछ छै हमनी हमनी हमनी ऐसे हमनी अपन बात बताबै छै हमनी जाय छै अ अपन नानी घर तो ट्रेन के किनारे किनारे केते सारा ज जंगल देख देखे छै पूरा पेड़ पौधा देखे छै अभी ओने जा जाइ छै तऽ खाली घर देखै छै
हँ हँ वहि ने सखी इतने पेड़ पौधा सब टूटे छै कटे छै कि कहि आदमी काम करै छै कितनो आदमी के जागरूकता करै छै कि ना करै पेड़ पौधा न काटे सुखल एऐसन न सकी जे पेड़ पौधा सुखल रहै छै ओकर प्रयोग करै छै गाँंव मे चूल्हा जला के लकड़ी से लेकिन ना सब लोगन हरके हरे हरियल हरियल पेड़ के काट देबै छै मोट मोट पेड़ के तऽ ई सब तो का करै छै एक तो जे करै छै तऽ ओ फेर ओकर तो जे हानिकारक प्रभाव होबै छै ओ तऽ झेले पड़ै छै
ह सरकार तऽ अ बन लग ओ अभियान निकाले छै हमनी के इलाका मे त
पेड़ बचाव अभियान चलै छै कि हर रोड के किनारे भी ह रोड के किनारे भी बड़ी बड़ी पेड़ पौधा सरकार लगाबै छै कि ताकि हमनी के ऑक्सीजन आसानी से मिलै छै एक दिन ऐसन हँ तब न तो एक दिन तो सांस लेबे खरीद के हमनी के सांसो लेबे के लि ऑक्सीजन लेबे पड़ै छै
हू
त ई सब सखी ई सब तऽ युवा लोकके सोचेके चाही ने सखी एतना सरकार जगह जगह कूड़ेदान लगाबै छै लेकिन लोगन सब खाय पी के पार्टी भी जने तने फेेक देबे छै अब एकर में सरकार की करे छै सखी आ सरकार भी की करे
सरकार तो बड़ी बड़ी नियम निकालै छै सखी पर ओकरमे सरकार के जितना हाथ छै उतना तो हमनी लोगन के भी हाथ ल रहे के छै छै न सखी सरकार घरे घरे आके थोड़ी कर देै छै सखी
ह ठीक है सखी सखी रखे छै जरी साँझ के बेरा छै हँ
हँ सु हँ त सखि हमहुँ जाइ छियै चाय पानि बनाब छै साझ बाति लग लगाबे के समय भय छै
ठीक सखी रखै छियै सखी
छै नमस
नमस्ते सखी नमस्ते